हेलो।
हँ।
की करै कीसभ होइ छैय हालचाल ठीक ठाक।
हँ चाय पानि भेलैए।
से भऽ गेलै।
भऽ गेलै एक बेर भेलै उजरा एक बेर भेलै ललका। नेबो बला। एक बेर नेबो वला एक बेर दूध वला। हुनका लेल बैसल छी अहाँ के नहि भेलैया।
चाह नहि चाह ता भेले दू बेर भऽ गेलै चाह आब कने काज बात हे ते झाड़ू लगते सएह सब काज सब शुरू करब।
ह हम तऽ ओ सब काज क के भऽ गेलो चेहं झाड़ू ताड़ू लागि गेल आ तुलसी
नहि हमरा तऽ झाड़ू नहि लागत झाड़ू ताड़ू लगायब फेर धोअब धाब सब कटा के बर्तन तर्तन माज जाब से सब करब तहन फेर अथी जलखै बनायब। देलखै हएैत तकर बाद फेर सभ जायत तहन भानस करब। आओरो सब सब ठीकठाक टोल पड़ोसके हाल चाल ठीक ठाक।
हँ हँ ठीक ठाक टोल पड़ोस ते ठीक ठाक अहाँके सासु माँके हाल च
ठीक छथि तऽ ओहो गाममे छथिखन आम ताम नहिए छैय आब। कटहरो नहि छैय आब सभटा झखरि गेलै आब अ पन मोन हेतनि तऽ औती जखन मोन हेतनि तखन आबि जेती। सएह सब छैन। ओना सभटा ठीके ठाक आओर भानस की सभ हेतै। आब तऽ भानस भात हयैत।
हँ आब तऽ भानस भात खेतै अहाँके हँ। आखनि तऽब तुलसी चमार सारा बातचीत करै छै भूजी हँ। भोजी एखन सराय बाटी करै छैथ सराइ भाजन। तकर बादे हेतै ह तकर बाद फेर रम झुगनी छैय तोड़िके राखल आलू
ओ हम त अरकोच बनैब कटहरक आँठी राख ल अय तकर भुजिया बनैब दाइल बनैब भात
त अहींके नीक खेनाइ अछि।
हँ आय सेह कहलियै आय अरिकोंच बनैब। गा गाछक करोना तोइड़ कऽ आयल अइछ। ओ बना ओकर ओ देबै खट्टामे। सएहसभ दऽ क हँ। सएह सब तोड़िके आयल अय तहन फेर खेनाइ पिनाइ हैत खेनाइ पिनाइ तऽ वएह दू अढ़ाइ बजेमे तखन त अखैन कनि पइन पिआइ हैत सेह।
खेनाइ तऽ हमरो सब क अखन सब बैसले छी हेतै आ बा एक बजेसँ पहिने थोड़े ने होइ छैय।
हँ वेह एक बजे डेढ़ बजे खेनाइ होइ छैय सब जहैन घर ऐल इसकुल ट्यूशन क क अबै जाइ छथिन तकर बाद खेनाइ पिनाइ होइए। अखैन त किछो नै वएह पइन पिआइ सभ करत अपन जैत से।
अहुँ-अहुँ नहा लेब।
हँ नय हमु सेह नहा लै लए जाइ छी। पूजा-पाठ कऽ लै छी। मन्दिर नहिए जाय छी ओना छैथ हमरा के लगेमे नर्मदेश्वर महादेव।
हँ।
लेकिन ओते नै जय अबैत रहै छी रोड कने बेसी चलता रहै छैय। त ओते नै जाइ छी एकदम लगेमे छैथ ब ब्रह्म बाबू छैथ आ नर्मदेश्वर महादेव छैथ। से सब छैथ लेकिन दूर छैय नै जैल होइए। तखन त उहे बात छैय घरेमे पूजा कऽ लेलौं।
ह अखैन तते पिछड़ छैय पाइन जे भेलये बरसात हँ से ओतऽ जे रस्तामे से ततेक छैय भइर ठेहुन बड्ड होइ छैय। तय दुआरे डर त होइये खसयकेऽ।
हमर घरके आगुए में चिकनी माइट अइछ ओय पर ततेक पिछड़ होइया जे लगैत रहैया जे पैर पिछड़ क खइस पड़त। लेकिन की करब तैयो त आगूमे त अपने रोड नै बनैब जखन रोड बनैत त तखन अखन चिकनिये माइट अइछ ओहिपर चलै छी। सएह करब की करब त।
मन्दिर जे चैलो जैब कहुनाके जाइतो छी तब कऽल खराब भ गेल छैय महादेवक मंदिरके
आब लोक पोखरक पाइन ल के महादेवके त पूजा करय नै
आ ओ जे पोखैरमे घाट बइन गेलै से कजरी भ गेल छैय त खसैके त बड डर होइये जे
आ ओनहियो चारूक महार पर त लोक सब अपन- अपन बाथरूमके पाइन के द देने छैय। प्रतिवाचि लिंक ओय दुआरे आब लोक कलेलकय के सब ठाम महादेव मंदिर रहे या जे मंदिर रहे ओ कले के पइन ल के लोक के अथी औइ जल लऽ कऽ पूजा केलक आ पोखरिक पाइन नय छुबैत छै कियकि गन्दा दुआरे लोक के कहाँ लैय छइन पाइन ओ ज ओहि जलसँ नय पूजा करैत छइन
आ फो ना मन्दिर चाउर अहाँ के मोन प्रसन्न भ जायत ततेक नीक अखन बैलपात त सब ठाढ़र सब रहत बर गर्मी अइ तऽ अरे-अरे अरे अरे
हरियरीके समय छैय ना
हँ मोन प्रसन्न भऽ जायत ओ बेल पात हैत जे चाइर टा चढ़ा दिई जय महादेव क
हँ लेकिन लोक की करतैय सभदिन पार नय नेपार लगैत छैय गेनाइ एना
ओ खस पब तऽ दसटा बात लोक सब कहऽ लगत जे बड़ पुजगरी भऽ गेलऊ
नय नय ओतेक नय एहठामसँ गोर लगियौन बस भऽ गेलैय भगवान भगवतीके के मोनो में राइख कऽ गोड़ लगतइन तऽ गोड़े लाग छी की करतैय
ओ महादेव एकटा बच्चााद देअ घर मे तैखथि नै आरो कनि उत्साहो बढ़तै
बढ़तै हँ सएह छैय जकरा जे घरमे छैय पढ़ाइ लिखाइ परिवार ओ खुश रहैय भऽ गेलै ओतबे काजे छैय ना। तखन तऽ हँ परिवार खुश रहत बस अहाँके ओहीमे खुशी खुशी अइछ खुशी हा अखन कतेक लोक बियाह दान भेलैएयै सभटा ओहिमे कतेक खुशी लोकके लगलैए यै सभटा जकरा ओत भेलैए उपनैन बियाह मुड़न सब अपन गेल आएल
हँ आ एखन आब जे पन्द्रह दिन ओ विषारा पन्द्रह दिन ओ विषहराके जे पूजा पूजा पाठ लोक करत कते उत्साह सऽ करत तइ
दूध लाबा देताइन लोग फूल जाही जूही तोड़ कऽ आनत फूल चढ़ेैतइन बेलपात चढ़ेैतइन क कतेक आनद घर मे लगतैय कतेक नीक लगतैय आ एखने कतेक ठाम लोक गेलैय एलैय कोनो परेशानी नय लोक के रहलैय कोनो नय रहलैय जे हम थकान भऽ गेलैय कि भेलए उत्साह छलैय लोक वियाह मूड़न फेर एक्के बेर नय लोक ककरो तऽ किओ जेयतैय खूब नीक लोक गैलय एलैय अपन खूब गप्पशप्प केलक। जे जकरा जुड़लैय से खानो पानो भेलैय अपन स्थिति देखैत सभके रहलक केऽ चलू सभसँ पैघ तऽ से गप होइत छैय ना जे अपन स्थिति जेहन अइ तइमे सभ सबके लऽ कऽ चलैय छी अहाँ
हँ किछ नय छय आ ओ मैना पात अपन जे एक सै आठ टा बिषहाररा लिख कऽ पूजा करैत छथिन ओ
पूजा होइ छइन सभ तरहे सभटा लऽ कऽ काजर लऽ कऽ लिखियौन सिन्दूर लऽ कऽ लिखियौन चाउरके फुलााकऽ पीस कऽ तखन पिठार बनाउ तखन ओय लऽ कऽ लिखियौन गोबर लऽ कऽ लिखियौन गैय महींष जे के गोबर लऽ कऽ से लिखियौन एते प्रत्यक्ष ओ छथिन जे हुनकर पूजा करै छइन लोको आबक लोक हलााँकि नइ ओसभ मानैत छै लेकिन तहियाके लोकसभ जे छलखिन से सभ तऽ, पूजा पाठ करिते छलखिन। आबो मे जे अपन लोक छइथ मिथिलाञ्चल के ओ मानिते छथि थिन जिनकर घरके परम्परा सँ पूजा भऽ, एयलईन हेँ ओ तऽ, नइ छोड़थिन ओ तऽ, करबे करथिन।
आ तखन खटहा दारिम आमके पकुआ
उए कतेक विध्यान सँ हुनका होइ छइन ना। सभटा नीम नेबो सभटा हुनका चढ़ै छै
आ ओहो नेेबो मे जमीरी नेेबो ओहो ने कागजी नेबो ने ज्मीरे नेबोटा प्रसिद्ध छनि विषहरा कै
आ से सब लोकोर खाइ छथिन। ई नइ छइन जे लोक सब नहि खाइत छथिन हुनकर प्रसाद बुझ कऽ सभ खाइत छइन।
तब ओ मुँहमे ले। पुछै ह
त मुँह मे लेलक गोर लगलक तऽ सभके अपन भगवती नीक करै छथिन, विषाहरा नीक करै छथिन। इएह सब उत्साह भेलइन पाबइन तऽ, जे भेलइन उत्साह घर मे भेलै लोक के मोन लगलै दू एकटा लोक आयल दाय माय सब गीत नाद भेलै। ई सब एकटा प्रसिद्ध होइ छै, देखैयोमे नीक लागल सुनैयौ मे नीक लागल कनि मने खर्चा बढ़लै तऽ, बढ़लै।
नव पबनैतिन तऽ, करिते छएथ लेकिन अपना सभ मे से पुरानो पबनतिन स भाग सहाग वाली छएथ ओसभ ओ तृतीया नीक से करैत छैथ। ओ तृतीया आ नीक छै।
छैथ मेहदी लगबैत छैथ, लहठी पहिरै छैथ।
आ ओ - ओ तृतीय मानल गेल छै, बड नीक तृतीय छियै। तऽ ओ मधुश्रावणी दिन सभ करै छइथ, हँ
करै छइथ, केओ नून नई खाइ छइथ सब बैसलइथ पूजा पर सब हरियर साड़ी लहठी चूड़ी पहिर के सिन्दूर काजर क के कथा सुनै छैथ। खर राजा बला कथा होइ छै, ओ सुनलइथ सभ पबनैतिन जे प नव छइथ, सेहो हो जे पुरान छइथ, सेहो हो। ओसभ जतेक सोहागिन छइथ सभ ओ कल जोड़ि कऽ बैसलइथ गप मुँह कथा सुनलेथ। ओ सब अपन गोड़ लगलइथ अपन - अपन घर गेलइथ जे जेकरा ओतो पाबइन तिहार भेले ओ अहिबो खुएलत कुमाइरो खुएलत जिन हुनका जेहन वैभव छइन से अपन करैत छइथ, जिनका ओतऽ नइ किछु छइन सभ अपन - अपन घरमे जे मोन भेलइन से कऽ, कऽ, खेललइथ
आ ओइ मे जिनका नहि फलाहार कयल भेलइन से अंनुन खेलइन आ जै
हँ नै फलाहारे मोन भेलइन तऽ, फलहारे केलइथ कच्चे फल खाकऽ, रहलइथ शो हो छइन आ जेदिनका नइ भ पकवान ह शक्ति नै देने छथिन ओतबा से अपन अनूनो खा के रहे।
अनुने खा लेलइन जेहन रहल
होइ छइन ह जिनका जे तरहक शरीर काज क कनि जै तरहक वैभव घरमे रहलनि, ओ, ओ काज करैत छथि। तखैन तऽ भगवतीके सभटा अपरम्पार लीला छनि ओ जे करथिन सएह हेतै
सैह हेतै।
हुनकर सभटा इच्छा रहैत छनि, से अहाँके गाममे किनको बिआह दान भेले कि नहि एहिबेर मधुश्रावणी होयत कि नहि।
हँ ठकुरपट्टी मे छनि, दू गोटा के मधुश्रावणी पंचमी हेतनि आ इमहर मिसरो टोल में छै अहाँके
किनका हेतैन?
ठकुरपट्टीमे छै छथि दू एक गोटा लेकिन आब ओ गाममे करतैथ कि बाहरेमे कर तैथ से नहि, ओ जे छथि राजू के भाय जे छथिन छोटू आ हुन सुनकर बेटी। की छलनि बियाह भेल छलनि नवम्बर मे त हुनकर ते ऐरबेर छैन्ह नमी पंचमी तखैन ओसभ गामोमे बियाह तियाह केलनि गामे सं। पाबनि तिहार की करतैत एतऽ औतीह आकि ओहि ओहिठाम जतऽ रहै छथि ओहिठाम कऽ लेती।
नहि ओ नहि हमरासभ दिस तऽ एखन हम सासुर सबमे हमर सभटा के उपनयने मूड़न भेलैए बिियाह दान नहि छै ताहि दुआरे मधुश्रावणी पञ्चमी तऽ नहि हेतै नव बियाहलके होइ छनि। से जखन नहि भेलैये तखन तऽ नहि हेतै मधुश्रावणी पंचमी। एहि बेर मूड़न तूड़न उपनयन तुपनयन खूब भेल छै।
एहि बेेर मूड़न बड भेलैये।
मूड़न, उपनयन बहुत भेलै बहुत भेलैये छोट बड़ुआ से ल के पैघ बरुआ तक के जेकरा जेहन छलनि जिनका छलनि से छो टे नै केलखिन जिनका नहि छलनि से कनि पैघ बरुआ भऽ गेलै तै ले नै कोनो बात छै भेलै तऽ खूब नीकसँ भेलैए सभके मोन प्रसन्न छै सभ जुटलै गप्प शप भेलै जेकरा जे खाय लए भेटलनि से खाइयो ले देलखिन खिन ई बात नहि छै जे भुखले एलैये।
आ रमन चमन तऽ मुड़ने उपनयनमे होइ छै सोहर भेल खेलौना भेल।
त नाद बाबा गीत सब, सब खूब गीत गीतनाद भेलै, बूढ़ो पुरानुस छलखिन, अरिपन पुरहर सब चीज भेलै। बहुत नीक रहलै, लोकोसभ बढ अयलै।
जतेक पितर सब छैथ से त, पितर सभ तऽ सभटा उपनयने मे ने जमा होइ छथिन। पितर सभके तऽ गीतनाद उपनयनेमे होइत छैन।
त नाद हँ आइ माय सभ अंगना ओहि अङगना के लोको सब बड एलखिन बूढ़ पुरानो सब जे छलखिन खिन सभ एलखिन तै सभमे नहि कोनो छलैये। से भऽ गेलै खर्चो खूब लोक केलकै, आब तऽ खर्चके अन्ते नहि छै। जकरा जतेक होइ छै ततेक करै छै, लेकिन अपन वैभव जे जतबे रहै ततबे आगू बढ़ी, बादमे एहन नहि हुए जे ओहिसँ मोन दुखी भऽ जाय। जतबा अइ ततबा करू।
पर इने छलल जे सुपारी कार बालिक।